अपन कहियौ
अपनो ठीक छै खूब पैनि भऽ रहल अछि पैनि के आनन्द लऽ रहल छी सब परिवार
पैन इम्हरो भऽ रहल अइ बुझलहुँ
हँ
पहिले तऽ हवा खूब बहल ए
हँ हँ
तकर बाद अहाँके पैन भेलै अहाँ सभ दिस तऽ बहुत पहिले से शायद पानि भऽ रहल छलए
पानि अहाँके झिस्सी कनि मनी चर पड़लै लेकिन अहाँके पानि नहि भेलै नय आबे भेलै अहाँ सबके तऽ हावो चलय या हमरा सबके हावो न चललय है
आ
अहाँ सब कखन एलियै
हम सब अहाँके हम आ हमर कनिया एले हे साँझ मे से साढ़े सवा छः बजे घर पर पहुँचलहुँ हँ
अच्छा अहाँसभ अथिएके मुताबिक छलहुँ जे पहिले बनि गेल छलै योजना के मुताबिक छलो
नहि तऽ बस से एलहुं हे ट्रेन से नहि एलहुँ
ओ वेह लेकिन समय मिला जुला कऽ उएह छलै चैर बजे के आसपास वला
हँ हँ हँ ह नहि भेलै जे चलि गेलियै नितू दी डेरा न
हँ हँ
ओ राति मे तते उलहना देबअ लगलै जे एलअ नहि कहियो बात सही छलै घर तर बनलै तकर बाद सँ नहि गेल रहियै
हँ
कए बेर दरभंगा जाइ छलियै लेकिन मौका नहि मतलब एहन
आइ तऽ अहाँके नवका गप छिड़ गेल छै से अहाँ बुझलियै
नहि हम नहि बुझलियै
गप एतअ ई छिड़ गेलै जे सब हल्ला कऽ देलकै जे नवो भाईजी के बियाह ठीक भऽ गेलै बुझलियै बक्सी टोल बला संगे बक्सी टोल बाला लऽ के आयल छलखीन कथा ई चीज ने हमरा बुझल अछि ने बच्चाका घर मे केकरो बुझल छै केकरो नहि बुझल छै ई चीज दुये आदमी के बुझल छै अहाँके एकटा मैझली मामी के एकटा जेस भाईजी के ओ अहाँके बच्चा बच्चा के सबके बजा बजा पूछैत छथिन बात ठीक छै एतऽ हमरा सभके बुझले नै छै गप झूठ छै कि सच तहन हम सब ताकि वएह न जखन अहाँ नै अछि तऽ ओहि चीज ल कऽ हम किए घमर्थन करब
अहाँ किया इंट्रेस लऽ छियै आ अगर मानि लिअ किछु भेलय अगर माएन लिय किछ गड़बड़ेलै तऽ फेर तऽ अहाँके मानि लिअ तहन तऽ अहिके अथी हैत जे ई सभ अथी
से मुँहमे हाथ दऽ रहल छीयै आहाँ मतलब
ई तऽ हुनकर पूर्व इतिहास रहलय जे ककरो जहाँ देखै छथिन ने तऽ का नै कि भो भऽ जाइ छैन हँ।
हू हँ जखन एक अहाँके बुझल अछि जे हमरा ओहि घर स नै अछि तऽ आब ओका भेलै नै भेलै अहाँके तऽ जाइयो स नै अथी छै
सही बात छै ओ अह ओ ओ हँ ओ तऽ ओ सब त दुनू भैयरी कहिते छै भाय हमरा हुनका स जाबत तक हमस जीवै छी ताबतक त हमरास नै रखबाक भऽ गेलै तऽ बाते अहाँ चर्चे नै करियौ
ई चीज के अखन औट नै भेलाय हमहू सब गुपे गुपे मे छी जे भेले भगवान जाने अपन की भेलै नै भेलै।
अरे जे भेलै भऽ जाउ हमसभ से बुझै छियै भऽ जाउ
अथी मे अहाँ के पूरा अंगना के मीटिंग बैसल छलै। बुझलियै त ओईमे कैइल गेलै जे अहाँ के आशू भाईआ नविन भाई जी के अहाँ के ओतय पठायल जायत सभा गाछी। आ संगे बौआ ज। तीनू लहि गेला तऽ तीनू नै त कम से कम दू टा के लगाक वएह गाड़ी मे बैसा क हम पा। बाद मे टेम्पू स जाक भाड़ अपन ल अनबै।
सही बात छै ओ तऽ ओ तऽ आब तऽ सभागाछी खत्मो भऽ गेल हेताय
नै कहूँ अगर हेतै ओहि गाम वला स पूछल जेतै जे हेतै तऽ कहूँ
ओ की कहू झमाझम बारिश भऽ रहल अई
खूब भ रहल यै मोन तऽ एकदम फुलित भ गेल।
मोन प्रफुल्लित आ खेत जे छै से मेट क टर चलबेलौ हाँ भ सकेया काल्हि जे छै धन धनरोप अपनियो भऽ सकैए करय
जन भेटैया से
जोन भेटै किया ओ अपने कते छैये हमरा तऽ सात साढ़े सात कठ्ठा छै।
हाँ।
ओ अहाँके बटेदार अपनो अपने दुनू छै मतलब
हौ इमहर जे जन भेटतो जे छै ओकर सब कहै छै त तीन सए चारि साल से नीचा के गपे नै कहै छै जे डेढ़ सए मे पहिले बाग होइत छलै खेत
अरे तऽ भाय तू सोचही न जे पाँच सए रुपआ तऽ आब ओ लै छै मी ई एकरा संगे जे खटै छै राजमिस्त्री संगे आ ओ आ राजमिसत्री संगे ख कटे छै ओ सोची ओ एतौ नो ओ साढ़े नोओ बजे के बादे तो या मानि ले नओ बजे एलौ तऽ ओ देखबिहि ओ ओकरा उ न नै नओ बजे ओ अबै छै तऽ ओकर तू अथी देखही ने एक्टिविटी की देखि पूरा साफ ताप कपड़ा पहिरके एतौ पहिले
हाँ।
तकर बाद ओ अपन पहिले गेटप चेंज करै मे ओकरा दस मिनट लगै छै।
आ दस मिनट लगै छै अहां के अथी मे तम्बाकू चुनबै मे
सुनही न तकर बाद अ अपना। अपना सब की करै छियै तुरत आयल आ चाय बना के तुरत देलहुँ
हँ
चाय बनेलौं तकर बाद ओ केओ तमबाकू खेलक केओ गुटखा खेलक केओ किछु खेलक
कियो किछु खेलक हँ
तकर बाद ओकरा सबके जे छै ओ सभ तैयारी चालू केलक ठीक छै हँ तकर बाद देखही बनाओ कुम नै मसाला बना लेलकै अगर
हँ
तऽ एक एक बेर मसाला बना लेलकै तऽ ओ डेढ़ बजे तकके मसाला बनि गेलै
बनि गेलै
बुझि गेलही
फेर मिस्त्री के इन्तजार कैल जेतै
हँ मिस्त्री तावत ओ जे छै नेतागिरी करैत ककरो से गप सप करैत हँ ठीके ठिकेदारी करैत हँ हँ आ फेर ई छै जे ओना ठिकेदारी मे ठीक छै
ठिकेदारियो बहुत नीक छै निश्चिन्त रहू अहाँ के कोनो अथी नहि हा हे बरबादे नहि
से तऽ छै ठिकेदारी मे जे ठिकेदार रहै छै तकरा टेंशन रहै छै ओहोमे ओना
एकटा चीज के टेंशन रहै छै अहाँके काज केहन कऽ तऽ ओहिमे अहाँके ई चीज पर तत्पर रहत जे देवाल ने टेर जोड़ि दिये जल्दी जल्दी मे किछु से किछ कऽ देत नऽ
नहि से देखी ठिकेदारी एकटा होइ छै मतलब जेना ई सरकारी ठिकेदारी भेलै ने नहि सरकारी स सरकारी ठिकेदारी भऽ गेलै ओहिमे ठिकेदार जे करतै से करतै की बुझलियै
हँ
आ अपना सब जे ठिकेदारी दै छियै ओइ मे सब चीज सामान तमान हेन टेन अपने सब दै छियै बात बुझही
हँ
ओ खाली मजदूर प्रोवाइड करबै छै आ जे इम्हर सेट्रिंग वेट ट्रिंग हेंन टेन मशीन वशीन एलै से करबै छी
हँ तऽ उहे बच्चाका एहिठाम जे भेल छलै अहाँके तऽ ओ अहाँके सभ चीज कऽ देलखिन हमसब अहाँ ताकी पहर ताकी इम्हर काकी एक भोर सब लागल छै तऽ तरकारी तरकारी कटेेलै हमहुँ सब लगलौं ओहिमे देखलौं अहर ताकी पहर ताकी किया ओ स्टार्ट करतै होइत होइत पता चलल जे अहाँ के बारह बजे मे जाकऽ अपने मे ओ सब माइरो कऽ लै छै
अरे ओ ढलाइ ढलाइ ढलाइ जे छै ने
हँ
ढालई मे मोटा मोटी ओकरा सबके ई रहै छै जे ओ सब दिन मे ओ सब पहिले नास्ता कर तै तकर बाद ढलाइ मे आ हँ तकर बाद ढलाई मे घुटतै घुसतै आ तखन जे छै रातिमे ओ सब भोजन देतै
हँ तहन तऽ आय एकदम मौसम ठंडा ठंडा रहतै राति मे आय नीन्द बड़ सुन्दर ऐत ओना काल्हो बड़ नीक नीन्द भेल छलय हमरा तऽ ठंढ़ो लगै छलै सुबह मे
हम तऽ ओना हम सुतलहुँ एक नीन बढ़िआँ
अहाँ खूब बढ़ियाँ सुतलहुँ अहाँ तऽ एक बेर तखने सुति रहल छलहुँ जखन सब सुतलै बारह बजेक आस
नहि तखन हमरा ओहेन नीन्द नहि आयल रहे हम खाली आँखि ताँखि मुनि कऽ रहौ
हँ
अ जे कियाकी ओ सोना सब रहै खेलैत एम्हर आम्हर कहलियै सोना जहन सुतलै ने तकर बादे हम सुतलियै
आ तकर बाद से फेर हमसभ तऽ दू बजे तक छलियै जागल नीचा मे सब गोटे गप की करै छलियै फेर अहाँ उठऽलियै आ तकर बाद से जे अहाँ जाके सुतऽलियै
हँ ओ नींन्द सोलिड एलै हँँ त। तकर बाद सभ सुइत रहलै न।
हँ सब सुति रहलै मेन होय छै एको आदमी जे जागल रहय छै त अहाँ के मन मे होइत रहे छै की गप होइत छै। कनि जाके सुनियो मे किछु जाय हेतै।
लाइट ताइट तुहू देखलियै जे तोहूँ त देख देखलियौ जे ओ। पर्दा जे अथी करै छलियै लाइट ताइट अबैत रहै हमरो बिन बिना लाइटेके हमहूँसभ सुतै छियै।
हँ हँ हमरो नहि ओ होइया ओ बिना अथी मे ओ अन्हार मे हमरा नीक लगैया सु। तैमे मुह पड़ आबैत रहल त नै निंद भेल। कनिका आबके त अहाँके जुग भ गेल हे जे कनिकाल जे मोबाइल नहि देखू त निन्दे नहि हेएत।
एखन लेकिन हे तू गेलिहिहे तू तू तूसब गेलही त छहरे दक ने। प पनि पनि खूब एलै हे।
हँ आय खूब पइन एलौये काइल देखलीये भायजी के कहलिये देखी काइल नहि छलो आ आइ।
हँ आय बड्ड पाइन छलै बाप रे बाप।
हँ आब अहाँके फेर बाढ़ि बला एलैये देखै नहि छियै जही ताहिं देखै छियै बान्ध टूटि गेलै। त की भ गेलै त की भ गेलै खूब पाइन अखन भ रहल अछि।
पाइन हँ त ठीके छै एखन पानि के समयो छै।
यौ हमरा सब के की कहु रौदी अपने। छै त रौदिये भ गेलय पानि अबै छै त बहाव के नहि छै त अहाँ के दहारे भ गेलय सब तरहे हमरा सबके। कर छी।
ह भायजी त आब एतौ दूए दू तीन बजे तक।
हँ भायईजी के एखन लेट छै ओकरा खूब पहिले ओम्हरे पाइन भेलै हें। त फोन केलकै जे इमहर खूब। पानि भेल हे ताबत इम्हर बूंदा बूंदी छेले आब अहाँ के लेकिन से इमहरो। भेलइ हा एक चोखर फेर शुरू।
बर्डे बर्डे पार्टी भ गेलै।
हँ हँ खूब मोन लगै लेकिन राति मे बड मोन लगलै।
नहि ओ राति के त छोड़ू आय के कहू ने।
हँ यौ आयल छेलखिन ल क माछ छोला। माछ छोला आ मिठाइ।
बाह तहन त बहुत भेलो।
हँ घुमेलखिन छोटिया के चुमुनिया के चुनिया के। उच्चैठ भगवती कोइलख भगवती बनखण्डी महादेव।
छोटिया चुनिया चुनमुनिया अच्छा चल। वाह वाह मतलब तू सब तू सब घुमली इम्हर त ओहो सब। अपन उम्हर घूमल नहि नीक काज आ मेन छै। आ गाड़ी रहे जहन फोर व्हीलर त अपन भाय सही बात।
आ से इएह नै जे लैए टा गेलखिन फुल्ली अहाँके अथी छेलै। हँ जेकरा हँ जेकरा जे ले के से लीय हम देबै।
आह।
एकटा पाई ने अपन निकालियो त ई सब खूब अपन खर्चा बर्चा केलक दुनू तीनू बहिन मिल क। भेलै जाइ जाइमे रहलै हँ।
बहिनो जहन गेल रहथिन सङ्गे त भ गेलै कि।
बहिनोइ ढक छथिन नहि बजई तजीइ छथिन।
त
हँ। बजै तजै नहि छथिन आहा टोकबैन त हू हुँ क क अपन चुप भ जाइत छथिन।
बेसियए सज्जन छथिन।
एहनो नै नीक।
हँ एनो नहि न ढेला ढेला मारलो तखन पाछू दीस तक लग के मारलक ह
सेहो नहि डरे तक्लौ के कहैया दोसर ढेला मैर देत।
आ।
एकटा ढेला मारबह तऽ पीछा देखब तऽ दोसर ओर मारब ताहि दुआरे देखबे नहि करब
आ पप्पा हमर गेल छथिन बिना अहाँके खाली साइकिल से गेलखिन ह छत्ता तत्ता लऽ के नहि गेलखिन हेँ पइन बन्द हेतै तखने एयथिन
हँ आइ तऽ बढ़ियां फँस गेले हेतेथ
हँ पूजा करबै लए गेल छथिन दीदी नहि एलैथ अहाँके दीदी आब दू चारि दिन अपन मौज करतियै ओतऽ आ
नहि नहि कनि बाहर भीतरबेनाइ बड जरूरी छै
बाहर भीतर भेनाय सही बात छै
तहन अहाँके आई खेनाइ की सब बइन रहल छै
खेनाइ ब खेनाइ अहाँके बैन की रहल छै खेनाइ बनि गेलै आइ हुनकर कनिआं के छनि द्वादशी अथी त्रयोदशी सॉरी त्रयोदशी के व्रत करै छथिन ओ
हँ
तऽ राइत के अनोना रहै छनि
हँ
तऽ एली हे तऽ बाड़ी मे अछि अहाँके भिंडी फड़ल
बाह
तऽ पप्पा अहाँकेँ देखलियै जे ओ अपन रहथिन तऽ भिन्डी तिंडी तोड़िके ओ अहाँके टेबुल छै टेबुल छै ताहिपर राखल रहे भिंडी
हँ
तऽ हमरा बुझाएल जे दस बारहटा भिंडी रहै
हँ
तऽ कहलियै देखियौ भिंडी जे ई काल्हि फेर आइ जे छोड़ि दे सुनियौ ने भ भिंडी जे आइ छोड़ि देबै तऽ ई जुआ जायत आओर एक एक तऽ आब गाछो से जुएले तोड़े छै कियाकि आब तऽ गाछ सब बहुत पैघ भऽ गेले भिंडी के सीजन धीेरे धीेरे आब ख
खतम भेल जाइत छै हमरा सभसँ नीक लगैए अहाँके तरकारीमे से कोबीके तरकारी छै
कोबीक के सीजन नहि छै भेटैत छै कोबी
हँ लेकिन ओ एखन कोनो स्वाद नहि हेतै
स्वाद नहि रहै छै हँ तऽ अहाँके जे छै से तऽ तऽ हिनका कहलनि जे पहिले प्लान बनलै जे भात बना लिअ
हँ
हमरा नहि बुझल रहै जे भऽ सकै अनुना ई खेथिन तऽ हम कहलियै भिन भिन्डी के तरकारी बना लिअ
हँ
आ दाइल छोड़ि दियौ आब
तहन तऽ भोर मे भोजी हमरा पाप